हेलो
हेलो प्रणाम
जी
आहाँ के की हाल चाल छियै
हँ ठीक छै अपनेके बत्तीस गुरुप पामिल
ठीक
हमर उनतीस गो मिललै उनतीस
नहि नहिल पता है अहाँके पास टाइम नहि छ अहाँ बिजी छियै हमार खातिर नहि ई खातिर
न अयसान थोड़ी ना हए बीजी कहाँ छियै ह अपने आप दस मिनटमे दस मिनट हो होल कि नहि होल अपने आप फोन कटि गेल हम देखबो नहि करलहु हेलो हेलो